हेलो
हेलो बढ़ियासँ फोन करही
ठीक छौ खाना सब भेलैह
चल
खाना बनबैत रहियौ तोहर बनलो ओ की सब खाइ छी की सब खाय छी
माछ भात
ओ माछ भात बनेली रेहै माछ भात बने
हँ हँ
ओ आर कहि
हूँ नहि खेलियो यऽ आब खेबो हम आब बनबै छियो फेर ओकर बाद खेबौ तू खा रहल छै।
खाइ छियों।
आरो मौसम केना छै।
मौसम केना छै।
गरमि छौ ओ।
बारिशो होइ पला छै।
लागत तहिना छै जे हेते राति मे
गरमी बहुत छै।
बहुत गर्मी छै तो रास्ता
छै एमहरो गर्मी बहुत छै, गर्मी हँ गरमी छै जे गर्मी ह कि टाम च तऽ
हँ क सभ बनेली खइ ल
बनली हो यै रोटी सब्जी बनली हो य तू की सभ बनली य
मछली भात।
ओ तऽ तोर बढ़िया खाना छौ
आ।
गर्मीए बहुत छै।
ओर कही
ओरो ये नहि मेला देखले।
ओर ठीक छौ
किए नहि मेला देखै लए
कतआ जाय छी।
हमरे हमरे घर के बगल मे लागल छै। बढ़िया मेला लागल छै, आ हेलो।
मेला लाग य
हँ ये तऽ देखले मेल
हँ।
एन मेल देख्ले हेलो।
ह।
नहि जाइ छहो आवाज। हेलो।
आरो। हँ।